हेलो- -
हेलो, गोर लगे छि भाभी
निके रहौ ठीक छी।
हँ- हँ ठीक छि
की करै छलियै
हम चिप्स खाइ छलहुँ हें हुं हुं- -
अच्छा हह
ओ- -
हम- -
हम फोन केले कि बात कऽ ले छि, भाभीसँ या फिर मम्मीसँ या फिर ओकरे से बात करा द ही ही- -
ओ न ओ चारि बार डेली मतलब काज पर रहै छथिन। तऽ चारि बार फोन करैत छथिन, एक बार भोरे फेर उम्हर पहुँचलाके बाद फेर लंच मे फोन करैत छथिन दो बार, फेर एखन ब्रेक भेटलै बीस मिनट के तखन दो बार मतलब दस बार कॉल भैयए जाइ छै, ओहो बाबू लए हमरा लए नई तऽ उएह बात कराबै छलियै, तऽ जेना अहाँ कॉल रखलियै तुरत ओ फोन कऽ देलखिन तऽ फेर बात करऽ लगलै हुनकासँ
आ बाबू नहि छलैया तऽ नेई करै छलैथे उहु।
हँ, दि दिनमे बस छे बार ओहिके बाद ज्यादा नेई आब ज जखन स बौआ भेलै ह तखन स अ वएह दस बार भीए जाइ छै सुबह स ल
तऽ आधा बाबू लैले अध। अहूँ लेल तऽ करै छैत सेहो तऽ बुझियौ।
एखन हमरा ल नहि करै छथिन खाली बाबुए लए बस एखन जँ छै बाबुए छै।
अरे यार ओकरा लेल दसो बेर कमे छै फोन केनाइ ओकरा चौबीस घंटा में चौबीस बार करबाक चाही।
ह केखने केखनो तऽ एते काने लगे छथिन जँ जेना बाबू बड्ड अ ठौनिया दे लगे छै बेसी हसै छै बाजै छै। तऽ तना जाइ छै फेरो कऽ कखन हम बौआ कऽ कोड़ा लेबै कखन नहि। तऽ लड़ाए झगड़ा करै छथिन कऽ आब आएब जाउ
आबै लेल
ह ह-ह
कुनू बात नहि कहियो कऽ एबे करब नहि। अही लग मे ते रहब हमेशा थोड़े नहि बड़की मम्मी बड़का पप्पा सब लग मे रहबे।
ह तऽ आय खेनाए मे कऽ खेनै छलियै?
आय हम खेने रहौ दाएल भात कुद्रुम कऽ भुजिया और कथी छलै ओ तोरी कऽ भुजिया और कचरी।
अच्छा और घरपर सब ठीक छै?
और सब ठीक छ।
हम खेने छलियै दाएल भात और काइल अथी। कोनो बाबा पूजा छलैए नहि तऽ उम्हर बलि प्रदान भेल छलैए। तऽ उम्हर सँ आएल छलै प्रसाद। सऽ प्रसाद प्रसाद मतलब बुझ गेलियै नहि। ह सएह छलैए दाएल भात कुंडुलूकी ह हम नॉनवेज मे सब किछ खाय छियै। सबकिछ
अच्छा भाइजी भाइजीयो खाय छथिन नहि।
ह ओहो खाइ छथिन सब किछ हमहुँ खाइ छियै। हमरा आधा खेनाइ तऽ वए छै हमरा दसो दिन भेट जाइ अगर हम वएह खाइत रहबै।
ह
ह
हमरो यार हमरो बहुत पसन्द यऽ पर हम नहि ओ नहि खेबै जँ अहाँ पुछलियै जखन प्रसाद सँ नहि खाय छिये हम हमरा नहि नीक लागैये।
किया?
मतलब देखने नहि छियै नहि कटैत तऽ दुआरे
अच्छा तऽ ह हम नहि देखने छियै तऽ हम खाए लऽ छी।
अरे हमर हम प्पा तऽ नहि घर पर ऐइन लऽ छथिन और कहै छथिन कऽ चिकन छै। आर ओ समझ कऽ हमरा खुआ देने छैथ एक बेेर सँ हम बोकैर देने छियै। हमरा एतेक अजीब लागै यऽ
तऽ कते गामे मे देखने छलियै कऽ ई सब?
ह अपन घरमे नय भाईजी सबके उपनयन छलैया तहन पाँच पाँच टा कहू,
अच्छा
पूरा टाइम ओकरा पोललों पाछलौ पोछलौ आर ओकर ओकरा एना कऽ, देल गेल अ हमरा
यहो भेर दुर्गा यहो भेर दुर्गा पूजा मे रखने छलखिन आ छागर तऽ हम छलियै, एहि बार हमरा तऽ, बड दुख दुःख भेल कि आब ओ बलि प्रदान भऽ गेलै लेकिन हमरा खायके एतेक मोन छलै ई नहि कि वएह टा ककरो औरसँ घर से आब पेट मे बौआ छलै ने, एहन मोन भऽ, गेल खायके एहन जेना लागल की हमरा कखना भेट जाय एक खा ली हम खा ली। एना हमरा मोन करे छले तऽ, हमर बड़की मम्मी कहलकै कि खा ले तोरा नहि लगतौ। पात पेट मे बउआ छौ, तऽ खा ले तु त हम बोल गे माँ मोन नय होइ छै, खायके लेकिन खायके बड्ड दिल करै छै। तऽ माँ कहै छै की करबिहीं खा ले लेकिन हमरा तीन चार दिन तक वएह छागर के,
खा सक
वएह छागर के आवाज सुनाई दै छलै, कान में दिन राइत। जाइ छलियै पिसाब तिसाब करै लए तऽ ओकरा मतलब लागै छलै इम्हरे ठाढ़ छै, एना एना भऽ गेल छलै।
हँ अन्दर से भ जाइ छै, अरे सोचियौ ने अहाँ पन्द्रह बीस दिनसँ, महिना से केओ - केओ तऽ कते महीना पहिले से आइन के पोसे छै, ओकरा अहाँ देख रहल छीय रोज आवाज सुनि रहल छीय, और एकदिन सोचे छैै, कि ओ ओ न काटि देल गेलै और खतम भऽ गेलै औरऽ रोज -रोज एना लागै छै, हौ आ ओतऽ ओहि जगह पर जतऽ राखल रहै छलैया ततहिये छहिये ओ।
हँ
ताहि दुआरे तऽ हमरा एतेक डर लागे या हमरा की ये अहाँ सच पूछू ने तऽ हम ना, अथियो छोड़ देने छियै, एखन ओहो न खाइ छी चिकनो नहि खाई छी, कियाकी ओहो कटैत देख लेने छियै।
हम कतो मतलब गेल हम नहि देखलियै आय कहियो काटलके कि हम कतहु नहि जाय छलियै बाहर ताहर कतहु घुमलो ने। घरे मे रहलहुं हमर छोटकी छोटकी बहीन सपना जाइ छलै ओ छोड़ देने छै, ओहो - की हम नइ जाइ छीय हमरा नहि पता ई सब केना कटाय छै, केना नै।
आँहा कॉलेज तॉलेज नहि जाइ छलियै।
नय कहाँ टेंथ पास केलियै इलेवेन्थ मे एडमिशन भेलै। मतलब मम्मी बीमार रहे लगलै सन दो हजार उन्नीस सँ। फेर दू हजार बीस मे अ पहिल जे लॉकडाउन छलैए, तखन रिपोर्ट मे निकललै की लास्ट स्टेज पर छै, मम्मी कैंसर क बीमारी छै। तऽ फिर की इस्कूल जाईत मम्मी अय में लागल रहै छलै एक दिन में तऽ, बीस टा मैक्सी धोइ छलिऐ ये। एते ब्लेड जाइ छलै मैक्सी धोलौं ई केलौं जहाँ एक मैक्सी धोके उठलियै दुःख तऽ, फेर घिना जाय बल्ड अते जाइ छलै, मम्मी के फेर बिस्तर साफ केनाइ ई, केनाइ ओ केनाइ तीनो बहिन मतलब सपना तऽ, बेसी होस्पी होटल मे रहै छलैय हम घर पर और हमर जे बड़की बहिन छै से दूध-तूध उबाल देलक खिचड़ी बना देलक ई ओ तऽ तीनु लगले रहै छलियै आ मामा तऽ एकटा पैर छलै मामा के ऑटो में एकटा छलै गऽ अंगना में की कखन किछ हॉस्पिटल लके भेजबै ई होए छलै और ऊपरसँ लॉकडाउन मे एहन भऽ गेल छलै की हॉस्पिटल जाय के अलाउड नहि छल। छलेये पुलीस बार-बार मना कर छ छलेये तऽ जेना नहि केओ हरा जाय कियो हरा जाइ छै तऽ केना फोटो लऽ ल के घूमेै छियै कि मतलब एकरा देखने छियै कतौ एकरा देखने छियै एना एना पागल जेना करैत रहै छै तऽ वैह हाल हमर सबके भऽ गेल छलै हमर मामा अए मतलब मम्मी के जेत जते रिपोर्ट सब छैलेये। से रिपोर्ट सब ले कऽ पुलिस लग जाए छेलै कि जाने दो मतलब ए हऽ तखन पुलिस साइन कऽ कऽ दैय छेलै कि ठीक है जाओ फेर आगा जइऐ तऽ फेर स्टॉप पर मतलब बस स्टैंड पर एना एना फेर ओ पागल जेना फेर ओ लकऽ जाऊ फेर पुलिस के दिखाउ फेर ओ साइन कऽ कऽ देने छेलै। जाओ अब डायरेक्ट हॉस्पिटले पहुंचोगे टेंशन मत लो कहीं गाड़ी नहि रोकेगी एना-एना हमर सब के हाल भ गेल छेलै।
लॉक्डाउन मे सेहे सो सेहे छेलहै कि गामो जाय मे‌ ग- गाम जाय लेल जे ट्रेन मे जाय ट्रेन कि कहय छी रेलवे स्टेशन जहन जाय छलियै ओइबीच मे रस्ताह मे लो रोकि लेए छेलै कि टिकट छैउ कतै आदमी के आ कतै लोक जा रहल छै।
ह
लॉक्डाउन मे ई हाल छेलै ऐय तऽ अहा के तीन टा बहिन अइछ‌।
हम हम तीन बहिन छी बड़की बड़की और छोटकी हम मझिली छी।
अच्छ बीच के छी अहा स पहिले एकटा ओ बहिन के भो गेल छेलै न बियाह नै
हऽ हमर मम्मी दो हजार उन्नीस मे हमर बहिन के रिश्ता ठीक क देने छेलै यै। तऽ खाली रिश्ता ठीक भेल छेलैए और हमरा सब के तऽ हाइट कम छेलै य त डॉ मतलब मामा कहलकै कि पहिलेए हम दुन्नू के एक लड़का-लड़की के मिला देबय ए लेल कऽ के कि बियाह मे कोनो दिक्कत नै होय क्याकि बडु पहिले होय छेलै न ई सब जयमाला मे लड़की के देखे छेलियै त मना क दै छेलै तऽ सबटा लड़की के कते पाई-ताई खर्च होय छेलै सब बरबादै गेलै त मामा की केलकै कि पहिलये हमरा सब के भेलै यऽ नऽ आब कोनो कजन छेलै मामा तै मामा दिमाग मे बैइसा लेलकइ कि तीनु भगिनी के हाइट कम छय। त हम पहिलै ये दिखा देबय आ पहिलुका जमाना मे की छेलै यै। अ जयमाला नै होय छेलै यै।
ह मैए-बापो नै देखे छेलै यै।
हा तैय लड़की सब के उमहर रिजेक्ट क दै छेलै कि नै हम नै करब बियाह तैय ने कते बियाह टूट गेलै तैय मामा सोचलकै कि नै हम ऐना नै होब देबै हम पहिलै ये लड़का-लड़की के भेट करा देबै चाहे किछो हो। तैऽ मामा ओहे सऽ सिस्टम रखलकै त मम्मी त सामने हमर बड़की बहिन के बियाह-तियाह फिक्स भ गेलै खाली बियाह के डेट नै निकललै तऽ दू महिना बाद डेट निकललै बियाह के तऽ
हूँ।
ठीक छलै त मामा कहलखिन ठीक छै जून मे बियाह करा देबै, नवम्बर मे बियाह ठीक भेल छलै दो हजार उन्नीस मे। और बीस मे जून मे बियाह हेतै। त मम्मी के बियाह के त मतलब डेटे फाइनल भेल छेलै और किछ नै। तबियते खराब भ गेलै। फेर ओयके बाद मामा आगु बढ़ा देलकै डेट फेर। डेथ भ गेलै मम्मी के। फेरो ओयके बाद ओ सब मानते नै छेलखिन कहै छेलखिन कि डेढ़ साल भ गेलै ऐना नै करू अहाँ सब। रिश्ता तोड़ देबै त फेरो ओयके बाद झा जी कहलखिन त झा जी कहलखिन ना झाजी कहलखिन कि नै हम, हँ जे झा जी कहलखिन ना कि नै हम मतलब काजले से बियाह करबै हुनकर मम्मी आशीर्वाद देलखिन ने तहन फेर जा क बियाह मतलब पंडित जी से पुछलखिन कि बियाह भ सकै छै कि नै कियाकि अखने माय गेलै ये। त पंडितजी कहलखिन बियाह भ सकैये दुरागमन नहि भ सकैये, त दो हजार इक्कीस जून मे हमर मम्मी के मतलब सालो ने पुरले छलैये हमर बहिन के बियाह भ गेलै दू हजार एकैस मे जून मे। फेर अक्टूबर मे हमर मम्मी के बरसी भेलै फेर नवम्बर मे मामा दुरागमन करवा देलखिन।
अच्छा।
ओसभ मानिते नहि छलखिन हे की करतियै त एक साल बाद जेना भेलै एक साल के दुरागमन करबा देलखिन मामा ओहो सवा महीना बाद।
हं, अहाँके जे बियाह भेल रहे त सपना के बियाह फिक्स फिक्स भ गेल छलैन।
ऩै ओ अचानके केलकै लव मैरिज।
लव मैरेज, अथि ब्राह्मण छथिन कि पंजाबी छथिन।
छथिन ब्राह्मणे लेकिन हमरा सभ सै कनि नीच भ गेलखिन लेकिन छथिन ब्राह्मणे।
अच्छा, हम त एकदम से देखने रहियैन कतऽ देखने रहियैन पता नहि हम देखलियनि कि हुनकर बियाह भ गेलैन।
हँ लेकिन तैं ने मामा मानि गेलखिन नहि त मामा मानथिन अगर अदर कास्ट मे बियाह केने रहते त मामा बिलकुल नहि मैनथिन। ठीक छै कनि ओहिके बाद मम्मी कसम तसम देने छलियै तीनू के नीक जेना रखिहैन जाइ छियौ। तैं मामा सपना बड कानऽ लगलै पैर पर गिरऽ लगलै। तऽ मम्मी के मुँह दिखा गेलै मामा के त फेर करा देलथि। मामा कहलखिन बस खुश रहू जतऽ रहबाक छै दुनु के। और ठीके बात छै दुनिया में खुशीसं बढ़िके किछु नहि छै।
कि्छो नहि छै। सच में अहाँ बिलकुल अपन जान पहचान मे बिलकुल ब्राह्मण परिवार मे करा रहल छियै ओकर बादो अहाँ खुश नहि छै लड़की त की फायदा बियाह करा कऽ। जतऽ जा रहल छथिन त खुश रहथि।
हं, लेकिन ओ लड़का सबके मैथिली नहि आबै छै बिलकुले।
कता रहै छथिन? कोन भाषा बाजै छथिन?
अ बी हिन्दीे, प्योर हिन्दी मैथिली ऐब तै नै छैन बिल्कुले नै। हां मामा कहलखिन कनि मैथिली त बाजू त कनि मामा मैथ ली में बात केलखीन। त ओ हसा लगैलखिन कहै छथिन नै हमरा नै होइया लेकिन अहाँ जे कहै छी हम जवाब दऽ देब हां।